तऽ
हेलो
नमस्कार बहिन
गोर लगै छी बहिन
खुश रहू खुश रहू और कहूँ की हाल चाल य
ठीक छियै
हँ हम तऽ ठीक छी अहाँ कहू ने अहाँके की हाल चाल अइ
सब ठीक
खाना पीना भऽ गेलै
नहि भेलैए बुझलियै
नै भेल
नहि
जा एते लेट भऽ गेल खाना नहि भेल
आब देखियौ माँ बनेथिन खाना तहन खेबै सभ आदमी
अच्छा तऽ ह हँ अहाँ नहि बनाबैत छियै
नहि हम नहि बनाबैत छी हमरा घरके खाना हमर माँए बनबैत छथिन
अच्छा नहि नहि आ आइ के मौसम तऽ हमरा इम्हर बड़ा सुन्दर है अहाँ इम्हर केहन मौसम अइ
की कहै छी बहिन हमरो सके इम्हर मौसम बहुत सुन्दर अइ एखन
हँ देखियौ ने बर्षा पड़ले हे से बड़ा सुंन्दर ठंडा ठंडा मौसम कऽ देलकै हे से हम अपन माँ के कहलिय से मम्मी जो कनि पकौड़ा छानि दे हमसभ खेबौ अहाँ की खा रहलियै
आ हमरा सके इम्हर एहेन सुंदर मौसम छै जे हमरा तऽ आइ खीर पूरी माँ के कहलियैन हें बनबैला
बाह तब कनी हमरो भेज देब अहाँ खीर पूरी हमरो बड्ड दिन भऽ गेल खीर पूरी खेला की कहै छी
एह एहन बात नहि कहियौ खीर पूरी खेला आब लोग के बड़ दिन नहि होइ छै
नहि यै तैयो भऽ जाइत छै ने गर्मी रहे त जनैत नहि रहिये बनाबो के नहि ने होयते आइ आइ कनी मेघ भेले हे से बड़ा सुंन्दर ठंडा ठंडा मौसम भ गेले पूरा हमरा इम्हर देखबै ने हरियाली छा गेले हे लोक सब बड़ा खुश छै छते सब बैठल छै केकरो देखबै किछु खा रहल ह केओ माछ बना रहले है केओ मीट बना रहल है सभ सब रंग के चीज बना रहलै पोखरिमे जखने पानि भेलै हे तऽ बुझबे करै छियै सभ मछली पकड़ि कऽ लबैए अपन खाइए
नहि आब देखियौ इमहर जे पानि भेलै हए ने तकरा बाद ओम्हर माछ तऽ ठीके कहलियै आब हमहूँ सब काल्हि अपन पइन भेले ऐ तऽ माछ बना कऽ खेले
हँ हमहूँ सब हमरा सभ के तऽ की कहै छी दिन देख कऽ खे पड़ै छै ने मौसम कते सुन्दर छै खायवला लेकिन हमरा सब ओतय बृहस्पति के केओ नहि ने खा दै छथिन तऽ आब सुकेर क मम्मी कहलखिन हे जे मँगा देबनि
अच्छा
ता शुक्करके अयतै तऽ सभ आदमी खेबै मिलि जुलि कऽ बैठ कऽ
नहि हमर आ तऽ तऽ माँ माछ नहि बनेथिन हम अपने बनेबै मौसम के देखत एगो बात छै सुनियौ जे मतलब नीक मौसममे नीक खानो अच्छा लगै छै
हँ बड नीक अहाँके नीक मौसममे जे आब कभी आलू पूरी जाकी बना दे तऽ बड निक लागत
हँ लेकिन बनाबऽ वाली के जनै छियै न कते तामस चढ़ै छै से
सीढी तऽ चढबे करै छी की कहै छी हमरो इमहर हमर मम्मी नहि ने बनाबऽ चाहत जे गर्मी गर्मीके मौसम रहै तऽ अहाँ मम्मी नहि बनाबय चाहैत रहै जे एते गर्मी छौ रोटिये खा ले ने कि पुरी आ खीर के झंझट करे छै बहुत दिक्कत भऽ जाय छै
नहि नहि हमर तऽ हमर माँ नहि बनेथिन तऽ हम अपने बना लेबै
नहि से हम बना लेबे लेकिन बुझै नै छिये देखियो मम्मी छथिन पप्पा छथिन भाय छथिन छथिन बहिन छथिन इनको सभके हिसाबसँ अगर मानि लियौ चाइरे चाइर गो सबके हिसाब से मनाबै छियै तऽ सोलह गो आ चारि गो अपन हिसाब से तऽ बीस गो पूरी बाप रे बाप गर्मी मे तऽ बुझबे करै छियै दिमाग खराब भऽ जाइए
तऽ गर्मी मे खाना नै बनाबै छियै
बनाबै छियै लेकिन नीक खाना मे ओते बुझबे करे झंझट दिन का मे कोइ दिक्कत नहि रहे छै लेकिन राति कऽ तऽ बुझबे करै छियै ई से बढ़िआं मौसम अहाँके ठंडा रहत कोइ दिक्कत नहि अहाँ रोटी बनैयौ भात बनैयो सब्जी बनैयो अहाँके कोइ दिक्कत नहि अहाँ पूड़ियए बना लिअ हम ठण्डा मे पचास पचास पूरी हम बना देब लेकिन गर्मी मे हमरा स पु
पचास पूरी के खाय छथिन एते आदमी घर मे छथिन
नै लोक सब अबै छथिन तऽ बना दै छियै हमसभ। मम्मी अपन आलू भूजि देला हम आटा सानि देलू बना देलू अपन सब आनमी क लय छी लेकिन गर्मी मे जे छै ने से की कहू बड्ड परेशान भऽ जाइ छी
आ एगो इहो बात छै कहियौ जे मतलब गर्मीमे सब्जियो सब जल्दी खराब भऽ जाइत छै ने
हँ सुभे अहाँ बनाकऽ धरियउ आ साँझ तक उ सब्जी लागत ओहिमे से गन्ध करे छै मतलब भात सब जे बनेबे से गैल जायत भात सब दालि सब गन्द करऽ लागत हमस मम्मीसभ कहैत छथिन जे तू सब खा लैत छै तऽ फ्रिज मे दऽ दही अच्छा अहाँ बतैयो फ्रिज मे धऽ देबै तऽ फेर ठंडा खाना खायए पड़तै ने फेर तुरन्त गरमेबै भातके गरमेबै दालिके गरमेबै कतेक चीज गरमाबैत रहबै
देखियौ ई ई के लेल तहन तऽ सबसे अच्छा बढ़ियां मौसम अ ठंडा अहांके किछो बना लिअ अहाँके खराब नहि हेत दिन से रात तक खाइत रहू
हँ आ ई ठंडा मे बड़ा सुंदर सुंदर सब्जियो ने अबै छै देखियौ ठण्डा मौसम जे छै एक तरह से कहियौ तऽ राजा होइ छै अहाँके कोइ चीज खराब नहि हैत अहाँ मीटो माछ बनेबै ने तऽ अहाँके गरम गरम खेबै ते नीक लागत आ गर्मी मे गरम गरम खेबे ते पसीना चुवैत रहत आ खायो के मोन न करत
नहि आ एहिके लेल खाना अगर खेबै तऽ अहाँके ठण्डा मौसम तहन अहाँके मौसम बढ़िआं होयैत
हँ आ ठण्डा मौसममे की होैत जे सब्जियोसभ बड़ा नया नया आयत कोबी एत त ऽ बन्धा कोबी एत त ऽ गाजर एत त ऽ शिमला मिर्च एत तऽ अहाँ जे मोन अहाँ ठण्ढामे देखैत छियै आइ काल्हि तऽ बुझबे करै छियै आइ काल्हि के बच्चासभ के तऽ मोबाइल मे देखलक तऽ गाजरके हलुवा बनेलहुँ तऽ चाउमिन खेलु चाट खेलु मंचूरियन खेलु की कहा मारे
नहि हम तऽ गाजरके हलुआ नहि खाइत छी हमरा नहि नीक लगैया
नहि नीक हमरो नहि लगैए ओहिमे घी जे धऽ दैत छथिन ने से नहि नीक लगैत छै चिप चिप करैत रहत ओना खोआ तुआ खूब धऽ देबै गाजर से ज्यादा खोआ धऽ देबै तऽ नीक लागत हँ
नै हमरा तऽ ठंडा मे ने खेनाइ मे सबसे नीक भात आलू कोबी के तरकारी नीक लगै या बस
हँ नै यै ठण्डा मौसम तऽ की कहू ठण्डा चाहे अहाँके गर्मियो मे जे ठंडा मौसम भऽ जायत बर् षा के बाद हवा तावा बहैत रहत त ओ जे मौस
ओहो ओहो मौसम बहुत नीक बुझलियै
हँ बड नीक हमसभ बाहर मे बैठ कऽ झूठ नहि कहब हम तऽ चाय नहि पियैत छी लेकिन हमर मम्मी पप्पा भाय बहिनसभ चाय पियैत छथिन तकर मम्मियो बना लेलक चाहे बहिने बना लेलक चाहे हमही बना लेलु तऽ सभ आदमी चाय बना देलहुँ हम चारूके दऽ दै छियै हम अपन एनाहिते खड़े भऽ कऽ लेकिन हमरा बड़ा आनन्द आयत देखऽ मे मौसम के हवा मे बैठऽ मे आ सब आदमी संघे रै
अगर इ मौसम जे अहाॅं कहलियै हावा वला उ मौसम मे ह जे खाली घूमते रही
हँ से कहबै बाप रे बा लेकिन हँ इहो नय छै ए हवावला जे मौसम हैत गर्मीवला मे कहियो पुरबा तुुरबा बहय लागत तऽ बाप रे बा जकरा जिनका जिनका जिनका अथि भेल रहै छैन कथि कहै छै ओकरा आ प्रेस
बीमारी
हँ चाहे जे के बीमारी होय हुनका सभके देह मे दर्द उठ जाइ छैन हमरा अपनो ने उठि जाइत छनि की कहू
हॅं से तऽ धऽ लै छै की कहै छी
हँ बाप रे बा हमरा तऽ लागत की झटपट्टी छोटा छुरा देत अजीब मन भऽ जायत आ लेकिन फेर कहियौ ठंडा मौसम मे ई सब कोइ दिक्कत नहि ठण्डा मौसम बड़ा सुन्दर
जे मौसम अए ओहिमे ठीक छियै ने
हँ से तऽ कहियो अभी ठीक छी रौद से तऽ हमसभ बहुत ठीक छी रौद जे रहय तऽ कहबे केने रहू अहाँके खिस्सा जे हमर सबके तऽ हालत खराब भेल रहे लेकिन आब बारिश तारिश
एगो गप सुनियौ जे लेकिन रौदो छै तऽ बचिकऽ रहब
हँ से तऽ सहिए कहलियै
आ नय तऽ रौदोमे लू लाईग जाइ छै से जनै छियै ने
हँ से तऽ लागिए जाइ
आओर सर्दो गरम भए जाइ छै
हँ हमसभ तऽ जाइ छी हमसभ तऽ कभी काल के जेना पढ़ब जाइ छी बड़ी दूर तऽ साइकिल से कनी दूर जाइ छी ने एक दू किलोमीटर तऽ ओतऽ पर तऽ ओहिके बाद जे उतरब आ तब जे पानि तानि पी लेब तऽ घर अबिते अबिते हयत की देह हाथ के पूरा बेकार कऽ देलकै निन्द तीन्द लागऽ लागत मोन खराब भऽ जायत बोखार तोखार भऽ जायत
की करबै मौसमे जहन गड़बड़ छै तऽ मोन खराब हेबे ने करत
हँ आ ओना ई मौसम देखियौ केते सुन्दर छै त अहूँसभ इम्हर मौसम कतेक सुन्दर छै अभीके मौसममे केओ आलू पूरी खाइय केओ पकोड़ा खाइयै केओ चाय पियै या केओ कॉफी पियै या चाहे बहुत आदमी देखबै तऽ ऑमलेट बना कऽ खैत मतलब जे जेकरा सुविधा होइ छै से सभ किछ बनिआँ बनिआँ गरमे गरमे खेलक बड़ा नीक लागल
हँ से तऽ ठीके कहै छियै
हँ इहे बात ने कहलहु जे इ मौसम सब बड़ा बढ़िया रहे छै आ ठण्डा के मौसम मे जे रहत सुबहे उठबै पााँच बजे तऽ कुहा लागल रहत पूरे ओईमे
आ एगो सुनियथ ठंडा एते आ अ के कते गोटा जे छथिन ने ओ नहे नहि चाहै छथिन
हँ हँ सही कहलियै हमर बहिन ओहने ओ नय नहेता हुनका नहाय मे दू दू तीन तीन दिन भऽ जाइ छैन ओ तऽ सोचियौ ने गर्मीमे भरि दिन
डेली मौसम अगर बदलि गेलै तऽ एहन एहन बाते ने छै जे मतलब नहि नेहेतै थीन नहे के चाही डेली
आ हँ ओकरा छोड़ू ने हमर जे एगो छोट बहिन छथिन हमर चाचा के बेटी से तऽ इसकुल जाइ छथिन प्राइवेट इसकुल जाइ छथिन
हूं
तऽ बुझबे करै छियै तऽ ओ की करे छथिन जे एक एक सप्ताह पर नहाय छथिन रइवे रईव नहाय छथिन
हुनकर माँ नय किछ कहै छथिन
हुनकर माँ की कहथिन बच्चा नेहेतनि तब ने बच्चाके भेजैत छथिन नहाय लए ऊपरमे सभ पानि फेेक दै छथिन आ सभ कपड़ा पहिर कऽ नीचाँ चलि जाइ छथिन
नय तऽ देखियौ ई हुनका ज्ञान देबाक चाही जे मतलब गर्मी में नेहेलही बरसात मे नहेलही ठंडा मौसम बदल तऽ ठंडोमे न हो भले ही ओ गरम पाईन कए कऽ देथिन लेकिन दे नहबाक चाही डेली
हँ ई नहेता सुभे सुबे कहिया जहिया दही चूड़ा खायके हेत तहिया ओय रे ओहै दिन एगो सवेरे सवेरे गरम पाईन से नहा लेलक
तऽ हुनकर माँ डेली देथिन हुनकर माँ डेली देथिन दही चूड़ा और डेली ओ नहेथिन एहिमे की दिक्कत छै
नय नय बुझबे करै छी तऽ ओकरा नय नहा के अपन देख खै ने छियै बहुत आदमीके नहायके नहि नहायके होइ छै आ हमरा सब के ठंडा मे झूठ नहि कहब हमहूँ सब नहि नहाय छियै लेकिन किन जेना आइ नय नहेलु तऽ काल्हि नहा लेलु आ कते दिन तऽ लगातारे नहा लेलु
नय हम तऽ झूठ नय बाजब हम ठंडा होइ मौसम केहनो रहै हम नहाय डेली छी
नहि नहि हम गर्मीमे नहा लेलहुँ लेकिन ठण्डामे हम एक दिन बीच कऽ क ओहो जेना खूब कुहेसा लागल रहत त तब आ नय तऽ ओना कुहेसा नय लागल रहत कियाकि देखियो ओहि में कुहेसा वाला मे की रहे छै जे कपड़ो नै ने सुखई छै